हँ हँ कहियौ बहुत बढ़ियां बड्ड सुन्दर मेला तहिया जगह के मेला पहुँच गेलहुं
अच्छा - अच्छा बड्ड बढ़ियां बड्ड बढ़ियां बड्ड नीक बात भने पहुँच गेलहुँ तऽ उ उ ओतऽके वातावरण बतेबै कनि
ये जज्ञ मे बहूत मेला बड भीड़ कते अछि लगैये भीड़ मे तऽ बुझा य य धक्का धुक्की लागल लागि जेत यै हँ हँ से त छैये
जे उम्म भीड़ तऽ आबिये जाइ छै मेले जहन छै तऽ भीड़ नहि एतै
हँ यै बड भीड़ छै यै देखियौ तऽ ये झूला कतेगो गो छै ये बड़का बड़का झूला सब छै एतऽ
तहन तऽ बड बड़का मेला हेतै तभिए ने सखी बड बड़का झूला छै
भगवान के एक सो आठ मूर्ति छैयै देखियौ तऽ हो एक सौ आठ मूर्ति छै जाइ छी परिक्रमा करै ले भगवान के
यै सखी अहाँ जे हमरा कहै छी तऽ हमरा बड्ड मोन होइए जे हमहूँ भने चेल तोड़ा लेकिन की कहै छी हम फसल छी से
आबू ने आबू ने आ आबि जायब देखे ले परिक्रमा करे छी हैया के परिक्रमा करे ल कऽ रहल छी बड नीक लगे य चलो नै तऽ बहुत बढ़िआँ लगैया ने
हँ आ हँ हँ सखी अबै अबै ओर सब बतबियौ ओर के सब आल यऽ अहाँके साथे
और सब सब चीज य ये य शृंगार के सामान सब टिकली सिंदूर आयना कंगघी सब चीज के भीड़ लागल अछि एक सौ आठ बे पहिले कऽ ले पूजा पाठ करब भगवान क हैया फूल लेलियनि फूल लऽ के पूजा पाठ करब तकर बादे ने आब हुनकर जेबन शृंगार सबके सामान सब खरीदै ले सखी ये बड नीक लगै छै ये अहाँ आबू अहूँ आयब तऽ देख सखी
हँ हँ सखी एबै जरूर एबै हमरा तऽ बड मोन होइया लेकिन की कहै छी घर के फंद मे फसल छी की कहै छी अहाँ तऽ बुझैते हेब ने अहूँ घर गृहस्थी वला भेलियै तऽ अहाँ तऽ हमर से ज्यादा बुझैत हयब छैह कि नहि
हँ सखी एक सौ आठ बेर ने घूम रहल छी ने खोब चालीस बेर तऽ भऽ गेल हेन एक सए आठ बेर नहि घूमके यए एक सए आठ बेर परिक्रमा करब आ क के जल ज जे छै ने से जल ल के घूमि रहल छी अहाँ सखी अहँ आयब तऽ अहिना जो लऽ लेब घरे से बुझलियै ने
हँ हँ किया सखी ओतऽ जो बड महगा मिलै या की
एतो बिकइ छै ज एतो बिक कहै छै एक सौ आठ बेर परिक्रमा जए बेर घुमै नऽ तए बेर एक सौ आठ बेर ज लक कऽ त सबके देखै छियै घूमैत रहै छियै तऽ एक सौ आठ बेर परीकरमा तऽ हैया भऽ गेल आब साठि बेर भऽ गेल परिक्रमा केँ आब एक सौ आठ बेर भऽ जायब तब आगे पूजा पाठ केँ भगवान केँ पूजा पाठ करब एक सए आठ बेर तब परिक्रमा कऽ क कऽ देखब सुनब झूला सब ये भीड़ कते छैे यै सबसँ तऽ भीड़े एतेक भीड़ छै सुदर कति लगै छै ये सखी बहुत नीक लगै छै
सहिए बात छै भीड़ तऽ हेबे करतै देखियौ जहने मेला ठेला होइ छै नऽ ओहिमे बड्ड भीड़ रहै छै उहै दुआरे की कहै छी हमर देह कनि भऽ गैल भारी भरकम हम नै सैक पबै छी कहूँ भारी जगह चाहे भीड़ बला जगह पर हम नैय जा पबै छी बुझलहुँ
हँ अच्छा अच्छा कोनो दिक्कत नहि छै सखीे यै बड नीक लागे छै ये सब सखी सब झुमि झुम तुई केँ जा रहल छै यै सखि सब घूइम रहल छै बड्ड नीक लागल यए आब तऽ अस्सी बेर भऽ गेल सखी बड नीक लागैत अछि यै सखी आब हया एक सै आठ बेर पुर जायत तब जायब सखी बड्ड नीक लागै अछि ये सखी ये कतेक महिला सब सखी सब कते छथिन ये सखी सब यै बहुत पंडित सब छै यै सखी सब बड नीक लगै छै
बुझ हँ हँ बुझै छियै देखियौ जखने बड़ी बड़कम होइत छै नऽ मेला ठेला आ जगे छै तऽ ओतऽ तऽ पंडीजी रहबे करथिन न ई तऽ बुझले बात छै की क्याकी देखियौ कियाकि देखियौ जते भी भीड़ भड़कम जगह रहैत छै ओतऽ तऽ पूजा पाठ के विधि विधान किछ ज्यादहै होइत होतै जाने जग्गे छै तऽ भीड़ भाड़ तऽ हेबे करतै की सखि
हँ हवन आ हवानो भऽ रहल छै आ पंडीजी सब जे छै से एकावन गो पंडीजी सब बैस चल छैठ मंडप पर आ राति केँ रास लीला भी होइ छै ये यै सखी रास लीला भी रह रह भऽ रहल छै न रास लीला रास लिल ऐब तऽ अहाँ सभ चीज देखब बुझलियै कि नाइ रास लील भऽ रहल छै एतय
अच्छा सखी अ एगो बात कहयवला रहू अहाँकेँ देखियौ ने कनि जे जे नाव हम बनबैत रहूँ से आब नहि बना पबैत छी कियकि हमर चरिखा जे छलए नऽ से बौआ हमर छलै से तोड़ि देलखिन तऽ नहि बना पबै छी कनि ओतऽ देखबे तऽ चरखा एगो
हँ हँ चरखा सब सब चीज बिकाय छै ये सखी लोक सब बहुत लऽ़ रहल छै चरखा बड नीक छै चरखा ओहिमे जनौ भऽ रहल छै जनौ तऽ ओहिमे चरखा मे बहुत नीक बैन रहल छै टोकरी सब सेहो छै सखी अहाँ टुकड़री अहाँकेँ घर मे नै अछि
अहँ नै नै सखी हमरा टोकरी ते अछि अथी अपने जे छथिन ने से बनेने रह रहथिन ओ अपने ने टोकरी बनबै छथिन तऽ बनेने रहथिन तऽ हमरा चरखैके जरूरी छलए तऽ कहलहुँ जे कनि अहाँ हिनका कहि जे लेने अबथिन रह ने तऽ ठीक रहते रे
अच्छा अच्छा सखी हँ तऽ ठीक है कहलियै चरखामे जल्दी सूत नहि भऽ जाइ छै ओ जनउके लेल तऽ चरखामे अपन काटब बढ़ियाँ हैत अहाँ सबके चरखा के आइ काल्हिके देखै छियै जे युग मे आइ काल्हिके अहि सब ने जनउ बनायब जनउ मे मुड़न मे सब चीज के ने जनउ के काज होइ छै सखी
हाँ सखी से तऽ बात छैहे किया हम तऽ बुझै छियै ई बात आ मुदा बात की छै ने जे देखियौ अभी लगन आबय बला छै तऽ लगन मे बेटियो के बियाह शादी मे जनउ के काज भेल आ जनउ सेहो आबऽ वला छै तऽ ओहोमे जनउ दिया बहुत आदमी हमरा कहलथि ह हमर रोजी रोटी तऽ उएहसँ चलैए नहि सखी अहाँकेँ तऽ पते हैत
हँ सखी जनेउ मे अहाँके चरखा तो लऽ लेब तऽ जनउ हयत तऽ जनउ के आ जनउ मे आओर सबके काज होइ छै ने जनउ मे तऽ बहुत जनेउए के काज होइ छै जे सब अबै छै तिनका जनउ सुप बड़ी लौंग इलायची ई सब सब विदाइयो पड़ हेइ तऽ कते दिन जनउकी अछि तब अहाँके तऽ चरखा लऽ लेबाक चाही
नहि सखी की कहै छियै अपन गाँंव मे ने मिलै नहि छै जल्दी छै आ मिलबो कएय नहि तऽ तत नहि दाम कहलक कतेक ने दाम कहलक जे की कहै छी देखियौ अपन लोक बजटेके हिसाबसँ ने लेतै
हँ ताबत सखी अगल बगलमे अहाँके नहि छथि केओ ओ सब नहि दऽ देता केओ तऽ आबतने बना सकैत छियै तऽ आयब तऽ अहाँ लऽ लेब चरखा
नहि सखी की की कहै छी देखियौ आस पड़ोस के जे होइ छथिन कि नहि चाची दादी सब सेसब नै चाहै छथिन ने जे वो उन्नैत करे तऽ हम इहे सोंचलौं जे अप अपन चीज रहत तऽ ओय पर अपन दाबी रहत तऽ अपन काज करब छै कि नै
हँ हँ सखी ई बात तऽ सहिये कहै छी अपन चीज जे बात ते अलग रहैय छै यै सखी नै नै तऽ तहन तऽ खरीद लिब तऽ आरु बढ़ियाँ हैत न आ चरखा अपन रहत तऽ टुटियो जायदु त अपन चीज टूटि जायत आ दोसर के जे रहत तऽ कहत एते हमरा टूटि गेल हमरा ए तय के दाम दियअ तऽ दिकत भऽ जायत अच्छा तब तक ले टुकड़ीये मे बनाबै छी कि नै एखन
नै सखी की कहैय छी हमर माँ जे छलेय ने से हमरा चरखे पर सिखेलखिन त हमरा ओय मे नै होइय उजियेबे नै करैय की कहैय छी
अच्छा अच्छा अच्छा तब ल लेब चरखा ल जा आरु कहियो वातावरण आब अहाँ सब कि गाम घर के अच्छा एखन मधुश्रामणी के समय त भ रहल छै आब कनिये दिन मधुश्रामणी के समय नाग पञ्चमी हेयत त फूल लोर्हि या हैत कनिया सबके हमरा अपना कनिया के इहेय बेर मधु श्रामणियो हेतेन यै नैहर हुनका ते भेज भेजबनि नैहर के बात इ अलग होइ छै बुझलियै सखी ओयमे अहाँ आयब अहाँके हम हकार देब नौच देब अहाँ जरूर आयब अहाँ मैं सखी एबै ने
हँ हँ सखी इ कहथिन आ हम नै एबे एहन त भए नहि सकै छै की कहै छियै सखी लेकिन इहे हम कहब जे एक दिन हमरा नअ पहिलेहे कहि देब जे हम अपन सभकुछ ओड़ियाइन किओ क आ ओयके बाद आइब जायब बुझलौं
अच्छा अच्छा आयब जायब यै सखी देखैय छियै विधान विधान के चीज होय छै सात गो पनपथिया लेबै सात गोमौनी लेबै सात गो छितनी लेबै की कहैय छी ब्राह्मणबी त इ पाबैन त बहुत उत्तयम होइ छै आ बड नीक लगैय छैय। ते बुझेलियै ना अहाँ एक दिन पहिने चइल आयब ओय दिन गौरी बनैय छेन आय माय सब सब आबै छथिन अंगना मे बड नीक लगै अछि यै सखी नाग बैसैया अहाँके कहैय छी पुरैनके अं मैन के पात पर ओय पर अहाॅंके विषहारा लिखल जाय छैथ मेहदी से विषहारा लिख खल जाय छै पिठार से लिखल जाय छैथ यै सिन्दूर काजअ सब चीज लिखल जाइ छैय अच्छा सखी अहाँ कि कथा आबै अछि सखी
हँ हँ सखी आबै अछि हमरा कथा आबै अछि कि कहैय छी हमर माँ जे छलखिन न हुनका अबैत रहेन त उ कहै छल खिन अपन टोल पड़ोसमे त हमरा इ सभके बड्ड सख त हम हुनका लगन बैठ क आ सुनै छलौं
अच्छा अच्छा स सखी त आयब जायब नाग पञ्चमी में कि अहाँ एक दिन पहिने आयब जायब बड नीक लगै छैयै सखी एतऽ जे छै ने से हम अपना नैहर मे कनिया के देखने रहियनि पूजा आबैत तऽ ओहिना ने ई तो कनीया अगर ह नैहर में पूजे बन बड्ड नीक लगे छै देखऽ में मधुश्रावणी पाबनि ते बहुत उत्तम अछि सब चीज के बड विधान होइ छै मैं सखी अहाँके ओतऽ तऽ होइत हयत ब नीक स देखने छियै हुनकर लाल काकी के हुनकर बेटी के भेल रहैनि तऽ अहाँ ओते देखने नहि हेबै की
हँ हँ देखने रहियनि तें तऽ कहै छी हुनको मे हमही ने क कनी रहू तऽ की कहै छी ओसभ हमर पट पड़ाइ केलनि बड्ड बड़ाइ केलनि की कहै छी आ सब कहलखिन जे बड्ड नीक कहै छथिन मुदा अपने मोनसँ लोक कहीँ बड़ाइ केलक हँ अहीँ कहियो तऽ सखी
अच्छा अच्छा सखी तऽ तखन आबि के हमरो पुतोह के ओतौ अहाँके तऽ घरे लगमे अछि अहाँ कथा कहि देबनि बड्ड नीक लागत अहाँके ये सुन्दर कहनी बिनी कतेक नीक लगे छै यै कहू ब्राह्मण बेटीक तऽ महाउत्तिम पर्व अछि यै सखी आओर सब सुनाउ सखी आब तऽ
ठीक यऽ सखी की कहैत छी बस लागल छी अपन काम धन्धामे